हँ रानी के हाल के हाल छै
हेलो
हेलो की हाल चाल हेलो
हेलो
हेलो की हाल चाल छै कीसब होइ छै हँ हँ आबै छै की सब होइ छै
किछु नय होइत छै बैसल छी तू की करै छै किछु नय होइ छै तू की करै छे
रोटी बना रहल छी
बढ़िआ रोटी बना रहल छी हँ सब ठीक नै नै बोलले आ बोे
की सब बने भी की सब बने भी
बनेबे नेबै घीराके भुजििया रोटी
अच्छा उएह ने जेना अपनासब बनाबै छियै तेहि ने रोटी आर चठेलके भुजिया ओर सब्जी
अच्छा
आर सब सभ सुनाह माँ सब ठीक
तै नान बनब
हँ अपनासब जेना बनाबैत छै तेनाह जेना मिथिलामे बनैत छै
जेना मिथिला में बन छै बारिश भेलो वए
हँ हँँ पाइन बड्ड भेलैए एखन खूब पइन पड़ैत छै आओरसभ आमसभ छलहुँ हेँ कि नहि
आम तऽ नै छलैए बाजार अबैत छै हाटसँ
इम्हरो छलैए अपना में तऽ जतेक आमसभ होइत छै आम्रपाली सपेता ईसभ सब छलैए कलम में फड़ल एक दिन कॉलम गलो छलिह नै नै छैहे किछु छैहे किछु खतम भेलै एक दिन कलम गेल छलियैए
आर सब कह आब तऽ सोमवारी शुरू होइवला छै ने
हँ आब सावन शुरू हेते सोमवारी
हँ सावन भादवमे जे अपना सभके होइत छै सावओन भादवके गीतसभ याद छौ
गीतसब
हँ अपनसबके जे लोकगीतसभ होइत छै
आब तऽ मधुश्रावणी हेतै ने
हँ एखन तऽ मधुश्रावणिओके सुनैत छियै नव विवाहित छथिन के नहि ओम्हर
एम्हर नै केओ छथिन गाँवेमे नहि तऽ सोनम सोनमके तऽ भऽ गेलै पिछले साल
ह देखलियै कतेक आदमी के चिकनी माटि सब लऽ गेलेने आ बिषहारा सब सब बनथिन ने आ गेल छलिये घूमै ले हम मधु सब ते देखलिये चिकनी माटि सब आदमी खेल जा
अच्छा मधु गावे में छैखन
हँ मधु एखन गाम आयल छै तऽ गाम एयलहुँ तऽ अपन दुनू बहिनपा घुमलहुँ आर सब अरदाराके पातरि भेलह
ओर दरा पातरि भऽ गेलै परसुए तरसू
पररसुए तरसूए अच्छा तोरो सबके तऽ ओएह ने पञ्चमुखिये ने काली छथुन
हँ कली ब छथिन
ई ओना होइतो छै ई पाबनि जहन आम बढ़िआसँ पाकऽ लगैत छै तहने
अर्ध
हर दारा खीर आम इएहसब लोकनि होइ छै
आर स्प ने
केहन मौम छै गाँवके
एखन तऽ पइन पड़ै छौ खूब आम पाकै छौ बिछ बिछ आनै छी
अच्छा आ मु भीज जाइ छी
हँ हम आम बीछऽ जाइ छी कोलम नजदीके छै ने तऽ दू बेटा हेलो लेलहु चलि गेलहु हँ हँ आम तऽम भी छब ने भविष्यमें वएह सभ करब ने दू चारि टा धियापुताके लऽ कऽ टहलि जाइत छी ज आगाँ बढ़ल तकरा कहलहुँ हरै रुख
आइ कतहु भोज नै छै
पन वला मे चलिए रहल छै ने कुमरमके माटि मंगलके हँ हँ आ स
माटि मंगलमे देखलियै एखन बडड़ड नीक साड़ीसभ देने छलै सभ बुझा नानिओ गाँवसँ आयल छलै
ककड़ांगनामे
हँ ओ जे अपनसभके काके नाम ने बगलमे भेलैए तोराे घरके बगलमे उपनयन
अच्छा हँ
देखलियै नव कनियाँ सभके बड्ड नीक नीक साड़ीसब देने छल
गेल रही देखय लए
हँ रोड पर सँ देखलियै सड़के पर ठार रहै छियै ने रोडे पर भरि दिन रहैत छै तऽ अङगनाी करबै जा कऽ
नहि मधु गेल रहै देखने र
हँ मधु गेलै चाइरटा गीतो गेले सोहरसभ समगम सब ह आब काकी वला एजमे जाइ छै तऽ गीते ने गेतै
ह अंशु सब वएल छलै ने
हँ सभ सभ आयल छलहु सभ सखी बहिन पाके भेट भेलै करेजबा करेजबा चिछियाइ छलौ डर होइ छले करेजा तरेजा निकलो नहि जाइ लेकिन नै निकलले अहाँ सबके हाम तुलसी सभ सब सभ गेल छलै वा
सएह कहलियै हमसभ तऽ साग तोड़य वाला बहिना छी तूसभ आब नवका पर करेजा बला
हँ गै बड डर होइत रहै आ निकल नै जाउ ओनाहु सुनै छियै आब लोक के बेसिए धर करय लगलैए साठि साल नहि धकैत छै आब ककरो करैजा आहां सब सुनु बाल बच्चा सब इस्कुल जाइ छौ कि नै
बच्चा सब नहि काल्हिसँ इसकुल खुजबे करतै इसकुल खुल बन्द छलै ने
लेकिन जे बात कही आन क्षेत्रके अपेक्षा अपोसभके मिथिलामे आब शिक्षाके बड़
विकास भऽ रहल छै
लिन सभ पढ़य चाहै छै
पढ़नाइ जरुरियो छै ने गै कतेक देखलियै आर हम जे गेल छलियौ व ने मधुबनी दिश पूरा देखलीयै या रेलवे स्टेशन पर मिथिला पेन्टिंगसँ
आब सभ बच्चामे जहियासँ सोशल मीडिया एलैए तहियासँ सभ बच्चामे जुनून एलै सभटा करब तो वीडियो देख के पहिले की हो छलै ने लोक गाम गाममे टोल मे जे देखलक एक दू गोटे के सएह सिखलक सएह केलक
पहिले लोकके ई एज रहैत छलैए जे दसमा कऽ केऽ
लोकके लोक सब मतलब नहि छै
नहि नहि छै
आब लोक सोशल मीडियासँ जुड़ल छै आ सोशल मीडियासँ सभटा देखै छै आओर सिखै छै
की कहियौ एते टाटा बच्चास सभके देखबौ हिन्दी केओ मैथिली नहि आब बेसी बजै छै अपने सभ जे छथिन से बजै छी चाहै छियै सीखै धियापुतासँ हँ कही मैथिली बजनाइ बहुत नीक छै अपन भाषा अपन विचार छै कि नहि
बिलकुल छै किया नै बज बजऽके चाही सभके अपन बच्चा के सिखबय के चाही हमसभ तऽ घरमे सभ मैथिलि बजै छीयो
एकदम जरूरी छै ने गै बाल बच्चा सिखतै तहन ने
अपन भाषा हम नहि बजबै तऽ हमर बच्चा थोड़े ने सिखतै
कहलि अखन फोन पर बोलो जखन ने
देखि हिन्दी इंग्लिश ओर अन्य भाषा तऽ ओ अपन अवस्था अयला परड़ै या ओकरा जेहन काज पड़तै ओ सीखिए लेतै
हँ ओ तऽ ओ तऽ आब जे जरूरी जे छै तऽ सीखे लेतै लेकिन अपनो भाषा तऽ सिखनाइ छै
तू बच्चास सब गाममे रहलही तऽ इंग्लिश हिन्दी बाजिए लै छी आ ओ सब तऽ आब नीकसँ पाइ हमसभ सरकारी इसकुलमे पढ़लियै तैयो बुझै छियै जे ओहि जमाना जखन किछु नहि रहै ओहि जमानाके हिसाबसँ ठीक छैखन
हँ हँ
आबके धियिपुता किया नै सिखतै ओकरा किया नै घर मे अपन भाषा बजबै अपन भाषा सिखै
हँ अपन भाषा अपन संस्कृति खानपान सब छै
ह
आय गेल छलियो मंदिर तऽ देखलियो बड एरकंचन एरकंचन के सब्जी अ अपनासँ बनबै छियै कते मोनसँ याद छौ ने
हमरो ओ ना न देल छलखिन है तऽ अन्ने छलखिन ह सुगौना सरकंचन हं राखल छ काल्हि बनेबै
त जेना बनबै छियै लोढ़ावला तेनाही बनेनाइ छय जुड़ा मसल आब त तूसब केना मनबै छ
बइनगेलो रोटी
हं बइन गेलै
रोटी बइन गेलो
अखने बनेलिय रटी बइन गेलौ तोहर
हम तऽ एखन चढ़ एबो नहि केलहुँ ह आब जाय आब करऽ लए
जल्दी जल्दी रोटी बनेलहुँ ह एखन एखन तऽ अथी रोपनी तोपनी होइ छय ने जोन बला अपना सबके तऽ मिथिलामे बुझते छी ने खेती के की बात छै ध रो त भ म बुका रोटिया छौ ने बच्चामे
हँ जन ल थोड़े न पतरका रोटी ओते काल के बनैत
गै अपनो सबके खाय में स्वाद लगै छै नून तेल सँगे
नून तेल वाला हँ
हँ कियैकि जहिया सँ रोटी तोरा पातर हेब लगले ते ल लोक मोट हवे लले आर सब कही माँसब सब ठीक छथुन
ओर इमहर सब ठीक छय हं तऽ तऽ हमर माँसब एखन छथिन ने ने दिल्लीमे छथिन बटमनी उपनयन में एखन काम गेल छलै मूड़न मे तऽ गाबि कऽ लैते छीिय मोबाइलोसँ
मगंल मे एतेक सुन्दर सुन्दर गीत सब काकी सब गाबै छलखिन की कहियौ
हमरा सबके के तऽ बिन देखने ओते गीत नहिये अबैया मोबाइल में बड नीक देख के लिखलाहा गीत सब गाबय ले छी
हँ आ मैथिली गीत सब जे कनि की छै ने जे गेबही तऽ सुन्दर लगे छै सुनयो में कनि तऽ नीक लगतौ
कतबो ई बाजा बजै छै से आ मुँहसँ गीत गाबै छै से अन्तर छै
ओकर कनि अलिगे होइ छै ओहिमे की होइ छै ने दस आदमी अयलथि बैसलथि नीकसँ गेलथि सुनलथि ईसब सभचीज तऽ ओहि स भाषो के विकास भेल कनि की आ चार आदमी बच्चोसभ तऽ इएहसभ सिखय में अपन लगबैए सिखथिन जगेबही तहने न
हँ हम तू जे देखलियै अपन माँके से करै छिय हमरा सबके धिया पुता देखतै तऽ ओहो ने सिखतै फेर
तेहि न मोबाइल सिखबयके कारण में पहिलेसँ सीखने रहै छै तऽ कहलियै कनि गीते तीते सिखाबी
अमोट बनबै छै
आँय ह आम छलहुँए तऽ आम्मट बनबै छियौ आम छलैए न हँ आ दादी माँ बनबल हमहूँ सब बैसिकऽ देखलहुँ कएटा आम सभ कए रंग के आम छलै ने मालदह सपेटा आ उएह अथी कलकतिया तऽ एखन पकबो नय केलउ है
हँ कलकतिया आब पकतइ
हूँ हूँ
धीरे धीरे आर नीक नीक आमसभ जे छै तकर सभके आमोटो कनी नीक होय छै आ पछुआएल आम सबके आमोटो ओते बढ़िआँ नहि तहन तऽ पानि तानि पड़ै छै तऽ एखन सभचीज देखिते छिहि
पानि तऽ इहा बीच में इमहर दरभंगा में तऽ पानि होइते नहि छलेए गाँव सभमे तऽ होइत छलो
खूब पानि होइ छै इमहर गै पाईनेटा तऽ होय छै इमहर खूब पानि भेलै तै न कहलियौ रोपनीसभ सभ चालू भऽ गेलै जोन सभके लेल नाश्ता पानि सभ चीज बनेनाइ
हँ कनिक दिन हेतै
हँ आरो धान तान रोपेते तहन ने अपना सबके तऽ बुझि जे
डोका खाय छेए कि नहि
हँ डोका एखन कहाँ कतहु भेटलया भेटत तहन न
धान रोपाय छै तऽ डोका नहि भेटै छें
नय अखन नय भेटलै ओतबो पानि नहि न भेलैए जे डोका सब निकलतै एखन तऽ तते भेलैए न जे जेकरा जेकरा बिआ बैल भऽ गेल छलै बूझी से सब अपन रोपनी केलक आ दोसर बात ई छै ने जे आब नया नया तकनीकी सभ एलैआ तऽ मिथिलो सभ मे लोक आब कऽ नया नया कृषि सभ नया नया बीज सभ बेसी जे जे उपज देलक एकटा बीबी बारह धान सुनै छि जे
बी बी बारह
हं कह